हेलो
हेलो
की हाल चाल अछि बहुत दिन भए गेल भेटिये नहि भेल हो
अच्छी सब काममे ब्यस्त रहलु हु तू कहु की चल की चलि रहल अछि
हमरा मन करैत अछि कतौ बाहर घुमबाक एतै रोज रोज के काम आ घर बैठल मन बोर होइत अछि
सही कहै छी हमरा सेहो एहन महसूस होइत अछि कछु दिन छुट्टी लऽ कऽ कहीं बाहर जाय चाही
हुँ तखन ठीक अछि अहाँ किछु सोचलहुँ कतए चलल जाय
हमर विचार अछि कि हमसब पहाड़ जाय दिस शान्त जगह ठण्डा हवा आ सुन्दर दृश्य
हँ हँ पहाड़ तऽ बढ़ियाँ विकल्प अछि- मुद्दा कतय दार्जलिंग शिमला या नैनीताल
हमार तऽ नैनीताल बढ़िया लागल अछि ओतऽ झील अछि नौका बिहार कर सकैत छी आ मौसम सेहो सुन्दर अछि।
हुँ हुँ सही कहै छियै नैनीताल तऽ एकदम परफेक्ट अछि मुदा बजट कतेक लागत
देखू अगर हम ट्रेन आ सस्ता होटल लेब तऽ लगभग दस आठ दस हजार प्रति आदमीमे भऽ सकैत अछि
ठीक अछी हम किछु पैसा जमा के रहल छी तऽ समस्या नही होयत
आ एकटा ओ ओर बाथ हमसब चारि पाँच दिन लेल चलि सकैत छी ओहि मे पूरा मजा लेब
हँ चार पाँच दिन सही रहत जल्दी मे यात्रा करब तऽ मजा ना ही रहैत छै
हूँ त रहल नैनी काल चलब
हँ हँ बिल्कुल तयऽ मुद्दा यात्रा के तैयारी सेहो करै पड़त
हूँ सही बात अछी पहिने ट्रेन टिकट बुक करब तऽ भीड़ न होइ ठ ह
हम ऑनलाइन देखैत छी अगर दिल्ली वा काठ गोदाम तक ट्रेन मिलत तऽ आसान रेहत
हँ काठ गोडाम तऽ नैनीताल के नजदीक स्टेशन अछि
अ होटल किछु सस्ता आ साफ सुथरा दिखय पड़त
हूँ हम गूगल पर देखब आ रिव्यू जरूर पड़ब ताकि धोखा ना होय आजकल बहुत धोखा होयब वहाँ
सही बात आ पैकिंग मे की की ल जाय
गर्बी ठण्डा दूनू लेल कपड़ा एकटा जैकेट जरूरी दवाई कैमरा फोन जू्ता इए सब ब
हँ कैमरा तऽ जरुरी छी आर ओतै की दृश्य कैप्चर करब
हूँ आ एकटा बाद यात्रा मे एनर्जी फूड जैसे बिस्किट ड्राई फ्रूट् सेहो रखब
हँ सही कहै छी बीच मे भूख लागैत छी तऽ काम आबैत छै
हँ हमर तऽ बहुत एक्साइटमेंट भऽ रहल अछि
हमरा सेहो एखन नाहि लगैत अछि जे जल्दिए चली जाय
हूँ तू परिवार से बात कऽ लेलक भैया दीदी मम्मी सबसे बात कऽ लेलक
हँ हम कहलेहूँ ओ सब कहलक की ठीक अछि ध्यान राखब ह
हमरो घर मे सहमति मिली गेल अछि बस डेट फिक्स करब अछी आओर फिर चल देब अछी
तऽ ठीक पन्द्रह तारीख ठीक रहत
पन्द्रह पन्द्रह जुलाई पन्द्रह हँ पन्द्रह जुलाई परफेक्ट अछि ओहि समय मौसम सेहो बढ़िया अछि मानसून भी आ गया अछि
आ तऽ ठीक सब कन्फर्म भए गेल आ बस प्लान एक्जीक्यूट करब अछि
हँ आ एकटा बात ओतय बोट राइड जरूर करब
अरे हाँ ओ तऽ सबसे मजेदार पाठ होयत
हँ ओर
ऊ और का होथा कि बेर झूला वाला का होत हो राफटिंग
हँ हँ हँ
राफ्टिंग वगैर भी सब का बझी
हँ सोच के मन खुश भए गेल सब ई सब सोच के
ह हमस फोटो सेहो खूब खींचब आ यादगार बनैब
सही आ सोशल मीडिया पर अपलोड करब
हँ सब दोस्त जलत इंस्टाग्राम पे लगाइत
ह चल एखन से तैयारी शुरू करैत छी ठीक है
ठीक अछि श्रेया हम कल टिकट चेक करब ओर
ठीक है से हम होटल देखब काल
हँ हँ ठीक अछि कॉन्टेकक्ट मे रहब
हँ हँ जरूर ई ट्रिप हम जिंन्दगी के बेस्ट ट्रिप होयत
आँ सही कहै अछि ओर सब
सब ठीके छै आपन सुनावो छू
सब ठीके छै मम्मी पापा भाइ बहिन सब ठीके छै
ह् हँ हँ सब लोक ठीके छैय
आच्छा
चलो चल मिलब फेर प्लानिंग अपडे सब लोग बढ़िया ऐछ
नाहि नहि ई दस मिनट तक बात करता अछि न बात दस मिनट तक करै अछि
हूँ
अच्छा और आजकल का होता अछि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया
हा हँ आइ हम कॉलेज गेल रही ओते पढ़ाई बहुत नीक भेल अहाँ की केलहु
अहाँके भी लाइब्रेरी मे रहल अछि थोड़ा सा पढ़ल अछी ओर देखा इतनी गर्मी अछि यहाँके की का बताए अछि
ह गर्मी तऽ बहुत पड़ल छै आ ओहो पढ़ाई मे मेहनत करब तऽ सफलता जरूर भेटत ओहि से पुस्तकालय जरूर गेल जरूरी बाछै
हँ डेली डेली पुस्तकालय जाएल अछि
हऽ
ओर जीवन मे कानी बा अछि
हँ हँ हँ
हूँ
अच्छा अहाँके पंसीदा विषय सब नहि अभी नहि खाइ छी अहाँके पसन्दीदा विषय की अछि
हमर पसन्दीदा विषय अछि हिन्दी सहित्य
हूं
हू हिन्दी साहित्य बहुत नीक लागै अछि
हूं बढ़िआँ छै
आओर अहाँ की
हमरा विज्ञान ठीक लागति अछि
अच्छा अच्छा बहुत नीक बहुत नीक
अहाँक छुट्टीक दिन अहाँ की करै छी
ह
रूम साफ सफाइ
हां
अच्छा अच्छा खाना खावै छी
हूं हूं
आओर कहि कयले छी
हँ हम तऽ छुट्टी मे परिवारक संग समय बी ताबै छी केतको बेर मित्र सब संग घूमे सेहो जायत छी
हूं हूं
हूं परिवार या सबक संग रहला से मन प्रसन्न रहति अछि
हँ ई बहुत नीक बात अछि परिवार आओर मित्र सब प्रसन्न रहलऽ अछि साथ मे रहलाऽ से हूं अब वहाँ मौसम कैसे होता छै
बहुत गर्मी पारति छी
हूं हवा उवा चलत अछि
हँ थोड़ा बहुत चलै छै
उं आओर
आओर सब ठीके छी अहाँक सुनाउ की हाल अछि हँ अहांक सुनाउ
सब ठीक अछि
हूं तबियत उबियत ठीक अछि
सुबह सुबह उठ के टहलत जाय अछि योग करति अछि असन्तुलित भोजन करै छी
ई तऽ बहुत बढ़िया बात अछि कि यहाँ घूमे छी योगा करति छी
हूँ हूं
हूं त ब
आओर गाम मे सब ठीक अछि
हँ से बात सब ठीक अछि
गाम मे कोइ तरहक प्रोग्रेस
हँ थोड़ा बहुत होइथ अछी हमेशा
हँ अब तो अब त गाँव मे बिजली इंटरनेट जे कुछ सुविधा सेहो बढ़ल अछि
हूँ हूँ हूँ
सुनी के खुशी भलइ विकास प्रभाव गाम सब धरि पहुँचब आयोशक छी
हूँ ऐसे भी समाज गाँव मे संयुक्त प्रयास आवश्यक अछी बहुत जरूरी अ
हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ बिल्कुल शिक्षित समाज देश के उज्ज्वल भविष्य बनैत अछि हूँ आहाँ छुट्टी मे कोन कोन शौक पूरा करैत छी
कुछ न बस गेम खेलत छै घूमत छै आओर परियारक संगे समय बितबैत छै हूँ
हूँ
ठीक है तऽ फिर भेंट होइ
हँ ठीक है ठीक है नमस्कार नमस्कार
ठ ह